तऽ
आ
की हाल छै
ठ
की हाल छै अहाँके आवाज ज धीरे धीरे आबैत छै तनी जोर से बजीयौ ने
आँ आै ह आवाज हमर
हँ सभ नीक आबैत छै ओर सब बतैयौ पढ़ाई लिखाई कुछो न अभी हम की बताउ हम तऽ बैठले छी आंय
बैठल छी
हँ बैठु कथी पर बैठब पलंग पर बैठब बैठु
अच्छा
हँ पलंगे पे बैठल छी
अच्छा
अहाँ कथी पर बैठल छी नावपे की
हम छी बैठल ईंटा के जोड़ल मचान
अच्छा हम सुनै छी गाछियोमे मचान बनै छै न
गाछिये मे तऽ मचान बनै छै तऽ आओर कतय बनै छै
हँ तऽ अहाँ बोलै छी कि ईंटाके मचान पर बैठल छी
हँ अहाँ पहिले हवा मे सँ हटि जाउ तऽ अहाँ पहिले हवा मे सँ हटि जाउ तऽ हन हनेने छी जे
अहाँ आ फेर अहाँके खेतमे मचान नहि बनै छै
हँ अहंँ
तऽ हमरा तऽ कमजोरी भऽ गेल
हूँ
उठैके मने नहि करै छै बाप रे देख जाह
कैले
नहि बता सकैत छी कयला
हूँ
आओर सभ बतैयौ न खाना पीना भऽ गेल
हँ
खाना पीना भऽ गेल जा अहाँ तऽ अइसन ने बात बोललियै कि हमरा कनि तऽ लाइटे कटि गेल
अच्छा
खाना पीना भ गेल अहां हमर तब हम तऽ अभी मुँहो नहि धोइले छी
ह्म पापी आदमी एते जल्दी नहि धोय है मूँह
अहाँ बड्ड मजाक करैत छी
ह्म
आओर सब बतैयौ न
कि सभ भऽ रहल अछि
बैठल छी पढ़ाइ लिखाइ तऽ आजकल हमर नहि होइत
कहिओ अहाँ नै पढ़ै लिखै छी
हूँ अहाँके हम बौक अहाँके हम बजली कि तनि हमरा पढ़ा देम लिखा देम तऽ हमरा दिमाग आ जाय लेकिन अहां तऽ एक दिन हमरा पढ़ाबै छी दस दिन गायबे रहै छी
हूँ ईहो बात है दस दिन गायब रहै छी नै
हँ तऽ गायबे नै रहैत छिय ओहि दिन बोलली कि पढ़ा दियौ तऽ एक दिन पढ़ाय देली आ ओकरा बादमे गायबे भऽ गेली
हू
और सब बजियौ न बड गर्मी छै न
हां बड गर्मी छै हालत खराब छैक गर्मी सँ
उएह तऽ भोरे भोरे लगैत छै कि दुपहर भऽ गेल
दुपहर भर गेल ने रौद निकल के भोरे भोरे पाँच छओ बजे रह
त जाइ मु हाथ खाना खाय देख ओहो हम कि करी वजन कम करय केँ चाहैत छी
हँ पहलवान आदमी सबकेँ वजन कम क केँ को रखेय केँ चाही ताकी फुरती रहय छैक
तब हम त गायती मे चल जायब घूमेमे
कए किलोकेँ छै एक क्विंटल बीस किलोकेँ हेबय मत मतलब डेढ़ कुिणटल के लगभग में
पहिले हम पैतालिस किलो केँ रहली फेर हम पचास किलो केँ भेली फेर तिरपन किलो क भाय ली आब तऽ हमर की कहू अहाँ केँ आब तऽ हम एके बेे अस्सी किलो केँ भऽ गेलिए
सभ तऽ अहाँके सभठ बड़का बड़का टाँग हाथ मोट मोट
आब तऽ हमर लड़ैके निकलले तऽ हम ने पली तऽ हम नब्बे किलोकेँ भऽ जायत अगर हम पले जोब
हँ देह तऽ ह अहाँके भरिगर भरिगर नब्बे किलो भरिगर आदमी भलिय तऽ हम छियै सवा सात किलो क
ह बात करमे की कहू दिमाग खराब भड़तै लाइटऽ कटलय
जत भी नहिती गर्मी क
ह ठीकै जी
ततैय भारी देर य आँख तऽ गर्मीए लगो
अहाँके देह भारी नहि छै हम तऽ वजन सँ परेशान भऽ गेल छी
ह बात तऽ हय पहलवान छियैक अहा कि पहलवान जी
अहाँ हमर मजाक उड़ाबैत छी की
आहाँ केँ मजाक उरायब आदमी रहल जानवर के हो रहल छै आदमीे के थोड़
अहा के नहि तऽ बढ़ हवा बहे छै ने
मस्त हवा बहैत छैक ब द दीप ब
ह बड गर्मी छै हमरा कने
अहां कन्ने है कि अहाँके ओने है
हमरा
अहाँके ओन्ने
हँ
पन्ने मतलब है केन्ने श ह्म बोलै छै आवाज नहि आय छै कि नींद आबैया अहांके
ह आबैत छैक नहि हमर पेट दर्द करय लागल हा
ह
आर सब बतैयौ
हड्डी गुड्डी फैस गेल य कि
ह्म
हड्डी गुड्डी जरत
न बैठल बैठल पेट निकलि गेल
ह आ बांकि ह्म सुल्तान जी
केकर नाम लैत छी अहाँ
अहीं केँ कहैत छी सुलतान जी
अच्छा
दिन भरि खाय छी आ सुतल रहै छी खाली देह मोटाबे ल नहि
ह देह मोटा गेल बा इहे टेंशन से हम की कहू अहाँसँ
भोर क दौड़ू दस किलोमीटर अपने सुखा जायब
तब अहाँके ने लीची आम फरैत अछि
खाय और सुतल छी
आँ
सुतल स कि परेशानी छै
अचछा
दू साल सँ नहि फरैत छैक
हमरो कन्ने एक साल नहि फरैलक फेर एमकी फरल ह
एमकी फरल अई कोन कोन आम फरल ऐ एमकी
तऽ अप आम मालदह जड़दालू किसिनभोग दलमा फेर स मैसरी कथी कथी नाम होइ छै हमरा नहि पता छै ओतना
सरही
नहि ई तऽ नाम नहि सुनै छिय सुकुल
आ सुकल छन सुकल सुकल ठीक छै हम रखैत छी तनि काम आ गेल पट
ठीक छै